हेलो
हलो
नमस्कार
जी नमस्कार
सभ ठीक छीअइ न
हां सब ठीक छैइ
जी त आज हम एक विषय स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवन शैली पर बात कर चाहि धन शिक्षा सफलता सम्मान सब महत्वपूर्ण मुद्दा छैक मुद्दा जे स्वास्थ्य नीक नय रहत तऽ एहि सभक आनन्द लेनाइ कठिन भए जाइत छैक।
हां बिलकुल सही कहलियए स्वास्थ वास्तवमे मनुष्यक सबसँ पैघ सम्पत्ति मानल जाइत छैक क्यूंकि स्वस्थ शरीर आ स्वस्थ मन बिना जीवनक बहुतो लक्ष्य अधूरा रहि सकैत छैक
काल्हि हम सोचैंत छलहुँ जे आधुनिक जीवन शैली मे लोकसब अपन कार्य पढ़ाई या जिम्मेदारी से एतेक व्यस्त भए जाइत छथि जे स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहि द पबैत छथि
हां ई एक गंभीर समस्या बनि रहल छैक बहुत लोग बीमारी आबि केलाक बाद स्वास्थक महत्त्व बुझैत अछि जबकि स्वास्थ देखभाल समय रहिते करबाक चाही
हमरा लगैत छैक जे स्वास्थ्य जीवनक आधार संन्तुलित भोजन नियमित व्यायाम पर्याप्त निंद्रा आ मानसिक शान्ति पर निर्भर करैत छैक
बिलकुल जी एहि चारो क्षेत्रऽ पर ध्यान देल जाय बहुतो बीमारीकेँ जोखिम स्वाभाविक रूपसँ कम कय सकैत छै
कली हम पढ़ैत छलहुँ जे शरीरके स्वस्थ रखबाक लेल केवल पेट भरनाइ पर्याप्त नै छैक बल्कि पौष्टिक आ संन्तुलित आहार ग्रहण करनाइ सेवा आवश्यक छैय
सही कहलियए भोजन केवल भूख मिटावक साधन नहि बल्कि शरीर केँ ऊर्जा पोषण आ रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करबाक स्रोत छैक
हमरा लगैत छैक जे आजुक समयमे बहुत लोक स्वादक पीछे अधिक ध्यान दैत छथिन मुदा भोजनक पोषण मूल्य पर कम विचार करैत छथि
हँ एही कारण मोटापा मधुमेह उच्च रक्तचाप आ दो दोसर जीवन शैली से जुड़ल बीमारी बहुत तेजी से बढ़ि रहल छैक
कल्हि हम एक चिकित्सक साक्षात्कार सुनते छलहु ओ कहैत छलाह जे प्रतिदिन थोड़े समय शारीरिक गतिविधि भविष्यमे गम्भीर बीमारी से बचा सकैत छैक
बिलकुल नियमित चलनाइ दौड़ाइ योग या अन्य व्यायाम शरीर लगभग प्रत्येक अंगक कार्य क्षमता बेहतर बनबैत छैक
हमरा लागैत छै जे निद्रा पर सेहो पर्याप्त ध्यान देबाक आवश्यकता छैक। कियाकि बहुत लोग देर राति तक जागैत छथि आ पर्याप्त विश्राम नहि करैत छथि
पर्याप्त विश्राम नहि पाबैत छैय तखन मानसिक क्षमता एकाग्रता आ शरीर स्वस्थ सभ प्रभावित होए लगैत छैय
सच कहू त मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो ओतबे ध्यान देबाक आवश्यकता छैक जतबे शारीरिक स्वास्थ्य पर
बिलकुल तनाव चिन्ता अस्वस्थ जेका समस्या सभक प्रभाव पूरा जीवन भर पड़ि सकैत सक छी
कल्हि हम सोचे छलू जे आधुनिक दुनियामे मानसिक शान्ति बनौने रखनाइ पहिने से अधिक चुनौती पूर्ण भए गेल अछि
ह एहि कारण ध्यान योग परिवारक संग समय बितइल आ सकारात्मक सोचक बहुत महत्व बढ़ि गेल छैय
केवल अस्पताल या दबाक विषय नै छैय बल्कि दैनिक जीवनक छोट छोट आदत सबसँ जुड़ल विष छैय
बिलकुल स्वस्थ जीवन शैली धीरे धीरे बनबैत छैय आ ओहि के से दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो छैय
बहुत बहुत बढियां स्वास्थ एहन विषय छैय जे जाहि पर जतेक चर्चा कयल जाय ओतेक कम लागैत छैय कियाकि ई प्रत्येक व्यक्ति जीवन से प्रत्येक्ष रूप से जुड़ल अछि
हमरा विश्वास छै जे स्वस्थ शरीर आ स्वस्थ मकान मनाक बिना को कखनो व्यक्ति अपन सम्पूर्ण क्षमता प्रप्त नहि सकैत छैय
सही कहलिए स्वास्थ वास्तवमे जीवनक ओ आधार छैय जाइ पर सफलता खुशी यैह सब सन्तुष्टि सब टिकट रहै छैय
अगिला बेर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता मानसिक स्वस्थ रोग दीर्घकालीन स्वास्थक रहस्य पर विस्तार से चर्चा करब
बिलकुल बिलकुल रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात शरीरक हो सकत व्यक्ति जे विभिन्न रोग आ संक्रमण से रक्षा करैत छै स्वास्थ्यक बहुत महत्वपूर्ण भाग मानल जाइत छै
हँ कल्हि हम पढ़ैत छलौ जे मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता बाला व्यक्ति सामान्य रूप से बीमारी से जल्दी उभरी जाइत छै आ संक्रमण प्रभाव सेहो कम होइत छै
सही कलियै एहि कारण केवल बीमारी उपचार पर नहि बल्कि शारीरक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत करबाक पर सेहो ध्यान देबाक अछि
हमरा लागल जे पौष्टिक भोजन नियमित व्यायाम आ पर्याप्त निद्रा लोग प्रतिरोधक क्षमता ब पढ़ाबा उच्च आधार पर छथिन
बिलकुल शरीरके जखन आवश्यक पोषण आ विश्राम भेठैत छैक तखन ओ रोग से लड़बाक लेल बेहतर रूप से तैयार रहि छै
कहलियेन हम एक चिकित्सा लेख पढ़लहु जाहिमे लिखल छल जे तनाव अधिक स्तर सेहो शर शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर सकैत छै
शारीरिक स्वास्थक बीच गहरा संबन्ध छै लगातार तनाव शरीर पर नकाराात्मक प्रभाव छोइड़ सकैत छै
हमरा लागैत छै जे एहि कारण मानसिक स्वास्थ्य चर्चा आब पहिने से बेसी होय लागल छै
बिलकुल पहिने बहुत लोग केवल शारीरिक बीमारी पर ध्यान दैत छलाह मुदा आब मानसिक स्वास्थ्य महत्व सेहो व्यापक रूपसे सि कार्य करैत जा रहल छैय
सच कहु तऽ चिन्ता तनाव आ ततेके दबाव केवल मन के नहि पूरा शरीर के कोइ करैत छै
सही बात एकाग्रता कम होए निद्राक समस्या थकान दोसर स्वास्थ समस्या सब एकर परिणाम भए सकैत छै
काइलिये हम योग आ ध्यानक बारे मे बताउलु बहुत विशेषज्ञ मानैत छथि जे ई मानसिक संतुलन बनाए रखबाक पर प्रभाव कभी माध्यम बनि सकैत छै
हँ योग केवल शारीरिक व्यायाम नहि बल्कि शरीर मन आश्वासन सन्तुलन स्थापित करबाक प्रक्रिया सेहो छैक
हमरा लागैत जे आधुनिक जीवन शैलीमे प्रतिदिन किछु समय स्वयं लेल निकालब बहुत आवश्यक कयल छैक
बिलकुल जखन व्यक्ति लगातार व्यस्त रहय छै आ स्वयं के समय नहि देत तखन धीरे धीरे मानसिक आ शारीरिक थकान बढ़े लगै छै
बात पढ़लहुँ स्वास्थ्य पर एकल गैर निवेश भविष्य सभसँ लाभदायक निवेश पर होइत छै
ई बात बहुत गहरी छैक जब व्यक्ति अस्वस्थ आदत विकसित करैत छै तऽ भविष्य में ओ अनेक
हमरा लागैत छै जे नियमित स्वस्थ जाँच सेहो महत्वपूर्ण छै कियाकि बहुत बीमारी प्रारंभिक चरण मे पाचन नल जाइ उपचार आसान जाइत छै
सही कलियै जागरूकता समय पर जाँच बहुत गंभीर बीमार जोखिम कम करि सकैत छैक
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल रहल छै मुदा दीर्घ यो जीवन वृद्धावस्थामे स्वस्थ्य आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आ स्वस्थ समाज निर्माण पर औरा विस्तार से चर्चा करब बाकी छै
हँ बिल्कुल स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहि बल्कि पारिवारिक सामाजिक आ राष्ट्र विकस से सेहो जुड़त विषय छै
हमरा विश्वास छै जे लोक सब स्वास्थ प्रतिक जागरूक बनी समाज समग्र गुणवत्ता मे बहुत सुधार सकैत छैक
बिल्कुल स्वास्थ नागरिक सबै कोनो राष्ट्र सबसँ एक शक्ति मानल जाइत छथि
बार हम दीर्घ आयु जीवनक रह्य आधुनिक चिकित्सा आ भविष्य स्वस्थ तकनीकी पर विस्तार से चर्चा करो
अवश्य स्वास्थ्य पर चर्चा सदीखन उपयोगी प्रेरणादायक आ जीवन के बेहतर बनाबै बाला विषय रहैत छैक
जी अब हम दीर्घायु जीवन अर्थात लम्बा अस्वस्थ जीवन विषय पर चर्चा करय चाहैत छी क्यूकि प्रत्येक व्यक्ति केवल अधिक वर्षा जीवित रहैन नहि चाहत छै बल्कि स्वस्थ त आ सक्रिय जीवन सेहो जाय चाहैत छी
बिल्कुल दायु जीवनक वास्तविक अर्थ केवल आयु बढ़बे नहि बल्कि जीवनक अंतिम चरण धरि शारीरिक मानसिक आ सामाजिक रूप से प्रिय रहना छै
पढ़ैत चलू जे दुनिया मे किछु एहन क्षेत्र छथि जतए लोकसभ समान्यसँ अधिक आयु तक स्वस्थ जीवन जीवैत छथि
हँ वैज्ञानिक सब एहन क्षेत्र सभक अध्ययन कर रहल छथि ताकि बूझल जा सकै जे स्वास्थ आ लम्बा जीवनक पीछे कोन कोन कारण जिम्मेदारी छथि
हमरा लागत छैक जे नियमित दिन चारो संतुलन भोजन आ क्रियाशैली जीवनशैली एहिमे महत्व पूर्ण भूमिका निभाबैत छैक
सही कहली अधिकांश अध्यन बतबैत छै जे दैनिक आदर सब स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव च परन छथि
एके ले लेख पढ़लु जहिमे लिखित छल जे लगातार शारीरिक गतिविधि करनिहार लोक सामान्य रूप सं छी स्वस्थ रहैत अछि
बिल्कुल शरीर चलनाई लेल बनल छैक निक जीवन शैली बहुत स्वास्थ समस्या के जन्म दै सकैत छैक
हमरा लागत छैक जे सामाजिक संबंध सेहो स्वस्थ पर प्रभाव डालैत छैक परिवार आ मित्र सभक संग जुड़ल रहनाइ मानसिक रूप से बहुत लाभदायक होइत छैक
एकाकीपन बहुत मानसिक आ शरीरिक समस्या सबक कारण बनैत छैक मजबूत सामाजिक संबंध स्वास्थ्य लेल महत्वपूर्ण मानल छैक
सच कहु त सकारात्मक सोचक महत्व सेहो कम नहि छैक जे वेयक आशावादी रहैत छै कठिन परिस्थिति से लड़बाक शक्ति बढ़ि जा जाइत छैक
बिलकुल मानसिक दृष्टिकोण शारीरिक कार्य प्रणाली पर सेहो ओ प्रभाव डालैत छैय
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान प्रगति पर एक कार्यक्रम देखैत छलहु चिकित्सा क्षेत्रमे बहुत तेज गतिसँ विकास रहल छै
सही बात सही दवा न जान प्रणाली ह आधुनिक उपचार पद्धति से बहुतो बीमारी सफल उपचार सम्भव भए रहल छै
हमरा लागत छैक जे भविष्यमे व्यक्तिगत चिकित्सा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक अनुसार उपचार व्यवस्था ओर विकसित होय
हँ वैज्ञानिक सब एहि दिशा मे लगातार शोध क रहल छथिन ताकि उपचार अधिक प्रभावी आ सटीक बनावल जा सके
जे तकनीकी स्वास्थ्य क्षेत्र के सेहो बदलि रहल छै आब दुर दराज क्षेत्रक लोक सेहो विशेषज्ञ सलाह प्राप्त सकैत अछि
बिल्कुल डिजिटल स्वास्थ्य सेवा भविष्यमे चिकित्सा सुविधा के अधिक सुलब सब बना सकैत छै
ठीक है बादमे बात करब धन्यवाद नमस्कार